हेलो की हाल चाल छै भाइ साहब
ठीके छै अहाँ बताबू
अरे की कहै छियै भीषण गर्मी अहू आर की एने गर्मी यै की
हमरो आर एने बहुते गर्मी यए पूरा धूप इतना तगड़ा होइए मत पूछू
हँ मौसम के विभाग से तऽ छै जे पानि पड़त
आब देखियौ मौसम विभाग पानि पड़त
अहाँ आर एने कुछो यै कि नहि हम
नहि यौ पूरा गर्मी होय रहल छै जे हबो तबो ना चलै छै अभी
अखन तऽ एने हल्का फल का बारिश भेलयै
एने तऽ धूप एतना तगड़ा रहैया दिनमे आओर सब ठीक ठीके ठाक छै
ह कि सब करि रहल
कराट देने छियै
महँगाइ तऽ जाइनते छियै युद्ध के लएके महंगाई जे छै पूरा एकदम विचित्र समस्या भए गेल यै महगाई
ह पेट्रोलो डीजल सबके भाव एतना बढ़ि रहल छै की होतै आगे चलके पता नहि
ह आम आदमी केना जितै
वएह त कहै छी की कहूँ बड़ा समस्या छै
हँ सब्जियौ सब मे त बहुत महंगाई भय गेल
ओ आब देखियौ पानि तानि पड़तै तऽ तनि सबजी आर सस्तो हेतै लेकिन पानिओ आर पड़तै तब ने ई गर्मीमे कहाँसँ होतै किछो
अबरी लेकिन बड्ड गर्मी भेल बड्ड गरमी भेल की कहौ मने एकदम नीक नहि लागै या
हूँ
रिकॉर्ड तोड़ गर्मी भए गेल अबरिका
धूप बहुत तगड़ा होइया
हँ-अ
बाहर निकलनाइ मुश्किल होई गेल छै की बाजों
नहि संगीेए बाजि रहल छियै मोटरसाइकिल आओर जे चलबै छी की तऽ लागेयै
आ धुरो ततबे उड़ै छै यौ की कहौ अहाँके गरमी ी आब ब्ल धूरा औरा मोटरसइकिल चलाबैमे हालत खराब हो छै।
आ आओर बाजियो। बारिश आ
हा। आओर सब नीके य, बारिश तऽ कोनो अभी हल्का फल्का भेल यऽ टिपी टिपित, इएह तऽ आओर दिक्कत न भए जाइ छै जे बारिश हल्का होइ छै। छै, आओर गर्मी भीषण गर्मी भए जाइ।
बड़ा समस्या छै नहि यौ, गर्मी लए क कामो धाम मे मोन नहि लगै छै, बाहर भीतर जेनाइ बड़ा मुश्किल भऽ गेल छै। और अहााँ तरफ अभी मौसम केहनयए शाम के बाच छै। अयो